हेलो
ह्म्म
हेलो
हँ कहू जी बोलिए
हँ जी मै मेनका बजै छी हम
अच्छा
हेलो
हँ कहू न
हँ हँ तहन की हाल चाल
सब ठीक अहाँके
हँ हमरो ठीक छै बताउ अपना बारेमे कते रहै छी अहाँ
हम मधुबनी चिताई गाँवमे
अच्छा अच्छा हम हमर मतलब नैहर भेल धरिमा केयोटी रनबे दरभंगा दरभंगामे पड़ैत छै आओर फिलहाल हम रहि रहल छी दिल्लीमे हम हँ तऽ सोचलियै जे बात कायैल जाय अपना सबके
ह भौगेले नास्ता पानी
हाँ नास्ता पानी एखन नहि भेलैए चाय हेतै आब अहाँके भेलै
हू भऽ गेलै नास्ता पानि आब साँझके टाइम भऽ गेलै आब
हाँ कनि ओतऽ तऽ जल्दी होइ छै एक घंटा तऽ कनी एक घंटा बाद साँझ हाऽत
हँ
हँ तैहि दुआरे आओर मधुबनीमे ने हमहुँ रहल छी कनि दिन
अच्छा
हँ हम रहै छलहुँ हे ओतऽ ग बलेक्सन नहि अइ हमर ननैद रहै छलखिन हँ तऽ हमहुँ हुनका लग जाके रहे छलियनि हे अच्छा हेलो
हँ कहु नऽ आओर सब
हँ आओर सभ बढ़िआँ छै अहाँ कहियौ कए गो बौआइ
एकी तऽ बौआ छैय।
अच्छा एक अच्छा मतलब किछे दिन भेला विवाह के या च्वइस तीन साल हँ तऽ मतलब ओ एकटा एखन छै ठीक छै बहुत सुन्दर बुच्ची की बौआ
हँ तीन साल के छै
अच्छा अच्छा
बेटी छै
अच्छा की नाम रखने छियैन
प्राची रखने छी।
हँ बहुत सुन्दर बहुत बढ़िआँ
अहाँ के बिआ दान भा गेले
हँ हँ हमर वियाह दान भऽ गेलै हमरा ब पन्द्रह सालके एगो बेटा अइ आठ सात सालके एगो बेटा अइ
अच्छा
हँ बौआ दशमीमे हइ बड़का
अहाँ सब गाँवमे रहै छी
हमसभ हम रहै छी दिल्लीमे आ गाँव भेल हमर देर माँ आ सासुर भेल ओहि ठंडन वे
अच्छा
हूँ और अह अहाँके तऽ मधुबनी मे कहलियै रहै छियै नऽ
हँ रहै छिये तऽ हमर सबके सासुर छै नहिरा जनकपुर मे छै
नेहरा जनकपुर ऐ
हू
तहन तऽ अहाँ पूरे पूरी सीताजी छी जनकपुरके बेटी तऽ सब सीता होइ छथिन
हू
तहन आओर सब
सब ठीक छै
अच्छा घरमे केते छैथ ज्वइनट फैमिलीमे रहै छियै या फेर सिंगल आ तहन तऽ बहुत बड़का परिवार हयत मोन ह मोनो लगैत हैत
बड़का फैमिली छथिन सास ससुर भैसुर भैया सब
हू अच्छा अच्छा हमर हमर सबके भैसूर दियादनी गाम पर रहै छथिन
अच्छा
हँ आर हमसभ अतऽ रहे छियै
ओ
हँ सब आ बस एखन तऽ बस कहलियै कनि बाते कयल जाय सब सखी सबसँ
हू
चलू आओर सब ठीक नऽ
सब ठीक छै
अच्छा चलू आयब मधुबनी हमसभ तऽ भेँट करब
हू आयब तऽ भेट करू
हँ बिल्कुल बिल्कुल
हू
ह आहू सब आउ घूमऽ फिरऽ लए
अच्छा अ नहि नहि नहि अहाँके हसबैंड घरे मऽ रहै छथिन कि बाहर
आ मतलब ओ जॉब पर जाइ छथिन मार्केटिंग मे लाइन के काज छैन हुनकर
आ एखन जॉबे पर छथिन
अच्छा
हुँ अहाँकेँ की करै छथिन
हँ बाहर रहै छलखिन हैं तबियत ठीक खराब भ गेलै न तऽ अखन घर मे एलखिन आब फिर जाय फिर जेथिन बाहर अखन गाँव घरमे धान तान के टाइम छै ने तऽ धान रोपै छथिन फिर मरुआ कटाइ छै
अच्छ हँ हँ भेलैया खेती खेती भेलैया एखन तऽ धान रोपय के सीजन छै न अखन
हुँ होइ छै बारिश
होइ छै ने अच्छा
ठीक छै तब प्रियाजी करै छी अहाँकेँ हम कॉल फेर ठीक हेलो
हँ कहुं नऽ
हँ बौआकेँ एडमिशन करबा देलियै स्कूल मे कि नहि